फोन कर लाए छो?
हा हुन बि चयईं एॾो टाइम थियो अथव ॻाल्हाईंदे- ॻाल्हाईंदे, थकिजो ई नथा फोन ई थकिजी पाण ई कटी वियो
अच्छा- अच्छा मां चो जो अलाए छो कटिजी वियो, लॻे थो कोई अची न वियो तुंहिंजे वटि
न घंटी वॼी हुई, ड्राइवर घंटी वॼाई हुईं
अच्छा, उहो कार साफ़ करण आयो त हूंदई न?
हा हा कार साफ़ करण वारो, अड़े हुन बि ॾाढो- ॾाढो परेशान कियो तईं, पतो त ई अड़े हुन ॾींहुं न कार में कुझु दिक़त अची वई हूंदी, पाणी हली वियो हूंदसि
हा हा
त हिन को हलाए करे ॾिसंदो हूंदो, हे बीठो हुयो ड्राइवरु, चयईंसि ॾे त मां थो हलायां, मां तो कढी ॾियांई कारु अं, कढण जे चक्कर में पॻले ॻीअर ई तोड़े मारियंई
अच्छा, त पो हाणें?
हाणें वई आ ठहिणं
त बाबू त काफ़ी गुस्सो में थी, बाबूअ खे त काफ़ी प्यारी तसि कार
हा अरे हो दोस्त वठी आयो पांजा हुन सां विहंण बि रहियो मां चयोमांसि न भाई हांणे विड़ा विड़ न हिन सां ठीक आ हाणे जेको थी वियो कॾीहिं असां सां बि थी तो सघे न ख़तम कर गाल्हि खे
ह न न बाबू खे सम्झाए विड़े- विड़े न ग़रीब आहे न हुन्जी आह- आह न लॻी वंञें
उहो ई सम्झायांसि पई की ठीक आ हाणें थी वेंदो आहे वरी पंगो न वठि, अॼुकल्ह ॾिसो ता दुश्मनीअ में केतिरो माण्हूं अलाए छा करे ता छॾनि
सही ती चीं बिल्कुलु सही ती चीं अज़ुकल्ह कंहिंजो पतो ई नथो पए
हा गुस्सो -गुस्सो पांजो कंट्रोल में रखो
बिल्कुलु सही ती चीं
हम्म, त हाणे उहो ई च्यंईं की ठीक आ हाणे वरी बि व छॾे ॾिनईसि दोस्तनि खे वठी वियो वरी वापिस चयोमांस हाणे मुखां ई वठिजांइ खणीं कराए ठीक कराए
घणां ता चयनि थियण में
अठ हज़ार अ
अरे ॿुराए हेॾा पैसा ॿुधाए लॻी या खामखां
हा।
अरे थोड़ो प्यार सां सही थी वंञें हां पर छा कंदी हाणे? मजबूरी आ ॾेणां पईंदा असांखे।
हा, इह्यो बि पतो तई दोस्त जी को अथसि शोरूम हुन करेे ॾिनो तईंसि न त त हुते त पंद्रहां सोरहां लॻंस पिया कंपनीअ में ॾे पियो
पंद्रहां सोलह हज़ार? छा पूरी नई कार करी ॾे हां छा असांखे?
अलाए पगिलो, अलाए छा कंपनीअ वारा कढी करे ॿुधाइनि पिया।
अच्छा, न भईया हो सही थोड़ तस।
णो पवंदो। पोजा पैसा वठंदासीं वरी हुनजो मल फालतू पैसा जोड़ाइनि पिया।
अच्छा
हम्म, अंउं हे दोस्त आयसि हिन पांणई सां गॾु खणीं हली वियसि कार खीचे करे। पांजो कुछु इंतिज़ाम करे आया हुयसि
हलु सुठो तसि ठही वेंदसि कार त सुठो तसि।
हा उहो ई आ न हांणे इह्ये वठिजनि ता इह्ये छा चइबा इनि दॿा त इह्ये वरी पैसा बि त खाइनि ता, जेतिरा हाथी पाल उन्हनि खे रोटी खाराए पो ओतिरी।
हो त हूंदो ई आ न मन ओतिरो सुख बि त मिलींदो आ मीहुं तो पए, आंधी ती अचनि त माण्हूं स्टेशन तो वंने, कॾी भाॾी वठणं तो वने त सुख त तई न।
हा, इह्य ॻाल्हि बि आहे सुख त वठंउं ता पर थींदो आ न, लॻंदो त आहे न ख़र्चो थींदो आ त लॻंदो आ की हिननि हाथियुनि खे हटाए छॾिजे।
हा, उहो त थींदो आहे। जॾहिं पैसो लॻंदो आ तॾहिं लॻंदो आ। जॾहिं सुख वठंदा आहिनि। तॾहिं उहो न लॻंदो आ, माण्हूअ खे की केतिरो सुख थो मिले असांखे।
हा, त माण्हू त इहो ई आ न पो हुननि खे जेक जेसि ताणी सुख मिलंदो हो सुठो सुठो लॻंदो आं। औं जीअं ई परेशानी ईंदी त ओ परेशान थी वेंदा आहिनि।
सई थी। जी ॿियो हुते मौसम सही थियो आ? कानपुर में मींहुं, वींहुं पए थो?
अड़े ॾाढो मस्तु मौसमु थियो अथई। हेएॾी थधी हवा पई थी हले ए सी त बंदि ही पिया आहिनि हाणे।
अच्छा न हिते बि मींहु त पए थो। पर गुड़िया असांजी बिना ए सी सुम्हींदी ई न आहे। कल्ह उस निकिरी आई। त ए सी हलाइ वेही रही वरी।
त उस निकिरंदे ई त पोइ त उह उमसि थी निकिरे न उनमें बि उनखे त गर्मी लॻंदी न वरी पो।
अरे बिल बि त अचे तो।
सही सही, बिलनि जी त मार पई आ भई केॾा बिल ता अचनि पिया। पया त ए सी हलनि, अऊं असांजो मीटर पयो थो डरूके।
सही थी चई, हिते त एम पी में बिजली दरो बि वधाए रखी अथनि न हाणे।
अच्छा पहिरू त चौ पया कि असांजो बिल एॾो न ईंदो आं। तव्हांजो वधीक तो अचे।
हा, पहले सत रुपये यूनिट हुई हाणे यारहं रुपया यूनिट करी रखी अथनि।
अच्छा, ऐं हिन पासे केतिरी आ? यूपी पासे?
यू पी पासे हुई न अठ नव रुपया हुई। अठ नव आहे।
त ईअं न हिते बि वधाए छॾियो हुजेनि? हुते वधाई अथनि त?
न अलाए वधाए न रखनि समझ में ई नथो अचे। जी माउ
त तव्हां सोलर लॻाराए वठ ना तूं बि।
अरे सोलर त लॻराया पर घर किराए जो आ न, न पंहिंजो वठां त लॻाराायां।
हा, इहा ॻाल्हि बि सही आहे जेसि ताणी पंहिंजो अचे मिले मिले। उहो थी वेंदई थी वेंदई जल्दी मिलंदई पंहिंजो।
वठी त वठी ई नथो ज़मीन ॾीसी आयासीं पसंदि बि कर आयासीं कोई न कोई नुक्खस कढी थो रखे आहेम उहो आहेम वास्तू आहेम हूह आहे। अरे थोरो उनीस बीस त वठठ बो आहे न हा।
हा हिन बि मला हिनखे बि नखरो अथसि ॾाढो?
हा इनकरे भी खपे बिल्कुलु दुकान जे पासे हुजे। वरी सस्तो बि हुजे।
हा। वरी सस्तो हुजे वरी नास्तो बि सुठो हुजे। अरे। कुछु त उनस बीस वठ बो न।
सही ॻाल्हि आहे हाणे सस्ते जे चक्कर में थोरो पवंदव त थोरो त भईया गम कसर खाइणी पवंदी आ।
त केइ समझाया बाबू खे समझायसि त चवे थो पापा तव्हांखे छा जानो मां वेठो त आहियां।
अरे हाणे वॾो थियो अई न, त हाणे न समझंद, वॾा पंहिंजी। त हलाइन पहीजी पिया जीअं थोरा वॾा थियन था। पाण खे होशियार था समझ न लॻन।
बिल्कुल सही थी चयी ॿुधन ई नथा न। ईअं थो लॻे असां अनपढ़ थी विया आहियूं। उई असांखा पढ़ियल, लिखियल, ॿार ईन वॾा।
हा अच्छा इअ ॿुधाए न मां हिनजो इह- - फॉम भरंदी छा भाॼई प्राची। अरे इहो हाई स्कूल जो सिंधी जो फॉर्म आयो 'त'अथव वरी।
हा वरी आयो तस।
हा वरी मिलेव थो पिछले साल त हिन- - पटाए छॾी की न मन नथो थिए हिन साल पुछीसि कंदी।
पुछांस थो करायाांस थो न हिननखे त मां पढ़ाई जो मन बि तस मां। पढ़े जेतिरो खपे सिंधी में पढ़े सिंधी ईंदी बि तस सुठी। हीअ त तुरंत पास थी वेंदी।
हा हा होशियार तई तुंहिंजी जाल त म- - मीनट में निकिरी ईेंदसि रिजल्ट हिनन जो त बढ़िया।
सिंधी बि पूरो ॻाल्हाईंदी तई लिखी बि वठींदी तई।
हा त ईअं कर पोइ मां तोखे ॿुधाईंदीमांै डेट।
हा -हा।
ऐं पहिरियों हुन खां पुछी बि वठ छोकी मुंहिंजो त थी वियो हाई स्कूल हिन साल?
अच्छा, पोइर इंटर- -
इंटर जो हाणे भरंदो, फॉम ॿुधाइन था पिया हा -हा मार्कशीट मिलंदी।
बढ़िया, सुठो।
हा आयो आहे मैसेज ॾहीं जुलाई खां पोइ मार्कशीट वठी अचिजो जिते पेप- - पर ॾिना हुआसीं न असां स्कूल जा।
हुतां वठी अचणी आहे मार्कशीट।
इनमल त इनाम बि मिलीं वेदा आहिनि न मां बुइधो हों।
इनाम ॾींदा आहिनि पर अञा उहे न मिलंदा अञा सिर्फ मार्कशीट ई जो कढियो तन मैसेज। चायो आ।
अच्छा, अच्छा।
हम्म हाणे ॾियनि था न - - ना ॾियनि ठीकु आहे असांजो हुनरु त आहे न पाहिंजो।
हा हुनर त पाहिंजे साथ र ईंदो न आरे दफ़ो त कॾहिं न। कम ईंदो।
सई -सई तूं बि करे वठ न, फॉर्म भरे वठ न ॿई।
अड़े मुंहिंजी त नज़र ई घटि थी वई आहिनि मूंखे त नज़र ई न ईंदो परढ़े केरु।
अड़े चश्मो लॻाए प़ड़ न, चश्मे जो नंबर वधी वियो तई छा।
हा वधी वियो आ न हिते डॉक्टर सही न आयन न। हाणे चओ आहे बाबू खे वठी हल सतना या जबलपुर। उते ॿुधियो आहे बढ़िया डॉक्टर आहिनि।
अच्छा, त। ॾेखारे अच भाई ॾेखारे अच भाई पहिरियों त अखियूं।
हा चश्मो वधी वियो आहे काफ़ी पुराणो थी वियो आहे अठ ॾह साल थी विया आहिनि नंबर त वधी वियो हूंदो?
त तूं बि त आईीं न कंजूस एॾा साल थिया त उहो ई चश्मो पियो थो हलाई ॾेखार त सही अखूं वरी दुबारा।
अरे, छा वञ त बसि पया अक्षर पिया पढ़ाईंदा आहिनि। हिन नंढा ॿार न पडींदा आहिनि हे छा लिखलु आ? हू छा लिखलु आ?
हा, हीअ ॻाल्हि बि सही आहे पर हाणे छा कजे। ॾेखार करिणो त पवंदई न चेकअप त कराइणो पवंदई न अख़ियुनि जो।
सही थी च ई वेंदम- वेंदम हाणे वेंदम।
ऐं तुंहिंजे बाबू खे त न लॻल आ। न चश्मो?
न-न बियो कंहिंखे न लॻल आहे न बाबूअ खे न बीबीअ खे। ईय ई बढ़िया आहिन ट ई।
हा छोकी भईया मोबाइल बि ॾाढो था हलाइनि ॿार।
अरे अचनि था स्कूल मां बैग फिटी था करनि कपिड़ा बि नथा बदिलनि पहिले मोबाइल बायल काते आहे?
सही- सही अरे हे बि मूंखे चए पियो अखियुनि में सूर थो थिए। चेकअप कराए अचां थो पियो दोस्त वटां अलाए छा अलाए अथसि दुकान? चश्मे जी त ॾेखारे आयो। त ॿुधाए पियो नब थोडो सो मूंखे आयो आहे दिक़त अखि में।
पो हाड़े चेसि मोबाइल घटल हलाय मोबाइल घटिल चेसि और हरी भाॼियूं हूंदियूं आहिनि न धाणा मेथी बथूओ उनजो फुल्को पराठो पराठो पचाए ॾेसि।
अच्छा त हुन सां छा तूं सही थी वेंदसि?
हा रोशनी वधी वेंदी अथई हरी भाॼहनि सां पालक इहे सभु ॾेसि गाजर ॾेसि गाजर खाए।
हल इहा ॻाल्हि तूं पाण सुठ सुठी चई पोइ त हाणे मां हुनखे हर शइ में पालक ऐं धाणा विझी करे ॾींदीमांस। सुठा करे पराठा बि।
बढ़िया रोशनी वधी वेंदसि।
हा भईया हे त भई ॾाढो परेशानी थी वेंदी अखियुनि जो वरी चश्मा लॻी था वञनि। त हुन सां दाग बि त थी था वञन अखियुनि जे हेठां।
बिल्कुलु सही थी च ई अॼुकल्ह ॿार ॿुधनि किथे ता असांजी।
हा। सभिनि खे मुंहिंजी साहेड़िययुनि जे ॿारनि खे त सभिननिनि खे लॻल आहे चश्मा नंढे हूंदे खां ई।
बिल्कुलु सही बिल्कुलु सही औ पत त भई बॾे भाग जो साहिल जे बढ़िया जॉब वॉब लॻी वई तई।
अच्छा मूंखे त फ़ोन ई न कयो अथई हिन।
अरे अ मां ई मना कयो मांस। त पहिले ऑफर लैटर अची वेंनई हथु में, पोइ ॿुधाइजाए।
अच्छा त तोखे फ़ोन कई, हिकिड़ो फ़ोन ई करियां भावड़ो मूंखे
भाई भाटरे ॿुधायो अथई भाअ खे बि न ॿुधायो अथई, पंहिंजे पीअ खे, मूंखे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे।
अच्छा हल सुठो आहे, सुठो आहे, पाण ॿई भाउर हिक ॿिए खां ॿुधाए करे, पंहिंजो दिल जो हाल अवालु त वठंदा रव्हंदा आहियो न, इह्यो बि सुठो आ।
बढ़िया थी यो तसि हाणें त, सभु सुठो ई सुठो थींदसि।
वाधायूं हुजई वाधायूं भई
तहांखे बि वाधाई हुजई, हलु हाणें हलूं थोड़ो नाश्तो वाश्तो खाए, दुकान ते पहुँचूं।
हा हा हा
ठीक आ, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।